हँ एली
बुझि गेलही ने आब तू दी दीदिओ के पहिले कहियें ऑनलाइन भऽ कऽ एप पर ओ अपने आप आबि जेतौ तू कहबिही ऐप के नाम तऽ आबि जेतौ? जेना कि हम अखन चतरा बात कऽ रहल छियै न, सेम तीन तीनटा कॉल करिहेँ एकटा कॉल बचा कऽ रखिहे एहि दुआरे लेकिन किओ फोन मतलब तीने टा कॉल करिहें, एकटा कॉल हमरा सेने एखन कऽ लेलही मतलब करै छी आ एक ऐईमे बजबाक रहई छै तऽ हूँ हूँ नए कहियै, हँ ठीक छियै हँ ठीक छियै से कहियै ठीक छै, जते बजबिही ने तते अथि होइ छै।
हे भगवान भुकाबे वला छै तोहन तऽ
तऽ मैथिली बजबीहि, हुं हुं केने थोड़ी होइ छै। तऽ की कहै छै, ऐनाहै हेतौ।
ई मा से भ सकैये हैंडल, उं।
हु हु - ई तऽ और जते बजबिही ने
हैं
जतै बाजबीहि नए तते अथी हेतो, लिखना हां। ठीक छै, एतह हॅ--हॅ, तऽ की कहै छै दीदी के अथि कैहियै। उ-हू फोन कलिहें दीदी के दीदी उहे एपपन दीदी दीदीए कहने तलैया, आ दीदी दीन दीदी सॅ बात कलिहैन ठीक छैय। अखन नैय करीहैं। अखन पढ़बे छै बौआ के, नैय तऽ गाइरो मारि के छलैयहै, तैय दुआरे अखन नैय करिहै, अख मुड गरम छैय एखन। बुझ- बुझगेलही तैय दुआरे, आ हम जेनाकि हमरा स बात कऽ लेबहीन सुग्रुति। एखन मत बारह मिनट का अपने, अपनेआप कैट जेतौउ, त कैट जेतौ ने। नान, नैय छेलौ सींक करै सबके साथ रिफ्रेश करै
ना।
ओ जतै मतलब दीदी सँ जेनाकि गप्प कऽ लेबही, हमरो स गप्प केलहि तऽ हमरा गप्प इ कटला बाद ओय के बाद अथी बारह मिनट बाद अपने कैट जाय छै, वएह रिफ्रेश कऽ दिहैन, जते कॉल करबी तहिके बाद रिफ्रेेश कऽ दिहैन। एहि सँ ई होय छै, बुझलिही।
तोरा ई के बतेलकौ ई ऐप के बारे मे से बता।
ही-ही, जे बतेलकै फायदे छै न, लाॅस थोड़ी छै, आँए
उकर अप्पन प्रोफिट हेतै तैय दुआरे बतेलको।
तोरो प्रोफिट हेतौ, हम जे तोरा फोन करबो त तोरो प्रोफिट, हेतौ हमरो प्रॉफिट हेतौ, आ तू जे फोन करबि
जहिया सँ प्रॉफिट हेतै ने तहिया सँ दिन राइत हम फोने पर लागल रहबै।
हँ ठीक छै हँ, एक हप्ताह के अन्दर -अन्दर प्रॉफिट हेतैय एक ता खाली एक हफ्ता लगतौ, आ एहि सँ फोन स्टार्ट भेलौ या नअ। एक हप्ताह आय नेटवेट, एक हप्ताह के तु आय स ठीक क ले, कोन आय कोन दीन छो।
आय छै अपने के बुध छै न, हाॅ बुध, बरह्सपैत छैय।
बृहस्पैत छी ना, तऽ बृहस्पैत तुऽ बृहस्पति, शुक्र दिन इन्तजार करिहे तू, तोरा पेमेन्ट पहुँचतौ। ई हमर वादा छौ। नैय गे अठारह रुपया में, ब्लाउज सिएलहूॅ। हम देखा देब वीडियो कॉल पर जेनाकि तु अखन-तु अखन बजै छी ने त हमहुूँ बजै छी न तऽ मिनट की होय छै, जते बजबै ने हम मैथिली ततेब, ओयमे मिनट लिखैत, बारह मिनट बात केलीयै न तऽ आहाँ आठ मिनट बजबै, तऽ नब्बे रुपैया एकटा कॉल पर।
अच्छा।
हँ तऽ देखि नब्बे रुपया भेलो न नब्बे--उ न -न अठारह न-न तिया सत्ताइस, दू सौ सत्तर रू तोरा भेलौ तीनटा कॉल पर, चारिम चारिम आदमी तोरा फोन करतौ ओहो पर हेतौ त, न चौक छ्तीस, तीन सौ साइठ रुपया भेलौ, आ तीन दिन। तीन सौ साइठ, तीन सौ साइठ के कते स मल्टी प्लाइ कऽ देलही, पाँच दिन सँ मलटिप्लाइ कऽ दीही, तऽ कते भेलौ? नैय तऽ एक हफ्ता सँ कऽ दैैही, तऽ कते भेलै?
हूँ।
सात दिन सँ कऽ दही, तीन सो सैठ के। तऽ ओते प्रॉफिट तोरे भेलौ, कि हमरा भेलै हमरा कह?
तोरा भे नै हमरा भैलए।
नै एहिबेर जे एतौ न तऽ चुपचाप हमरा दऽ दिहे ठीक छै पैसा बेसी दिक्कत छौ ने तोरा राखेमे। कुट - कुट कटै छै, तऽ हमरा दिहे हम राइख
हमरा एहन काज नै पसन्द ऐय, ह कनि रेहे इ माथा पेची गप करू। ह कहू नै कहू और कहियौ।
ओना तोरा बड़बरेल होइ छौ, समदेर ठिठियेल होइ छै छोटिया सब सने। एहि पर तोरा ठिठियेल नै हेतौ नय। अखन जे देखिय एखन तोहर काज काइल नै ने चालू भेल रहौ, लेकिन काईलो तू हमरा सँ बात केने रही, बात केने रही कि नै? तऽ ओहोके तोरा पैसा भेटतौ, तऽ ओहो पैसा तू की करबी हमरा द दिहे।
जैइहा स पैसा भेट लगतै न
ह पैसा ने। तीन दिन, चैर दिन पर भेटै छै। बुझलिही अखन दिक्कत हेतै एक हफ्ताह, जे एक बेर चैल गेलऊ न, त इ एक मे सर्वर के अथी होइ छै।
ऐयमे कते लोग जुटल छै सेहो पता छौ।
ह ऐय मे लिखल छै। कते दिन पब्लिक। कल कटतौ न तऽ नीचा मे लिखल छै, सबस नीचा मिहि अक्षर मे। कते दिन हजार आदमी जुड़ल छै, दू हजार के तैय तीस हजार आदमी।
गई मेए।
ह आ कते कॉन्टैक्ट छै, से ऐय मे लिखल छै। बुझीगेलही।
ह बुझि गेलियइ।
तऽ की बुझलही किछो नै, चल। माँ के दही।
तोरा चक्कर मे हमर ड्रॉइंगो खराब भऽ गेल गै मेंए।
जो अपन ड्राइंग करग जो।
बड़बरे अपन। कहलिय कते माँ देखी कहली पाय बेसी दिक्कत हेतै तऽ हमरा दऽ दिहे।
हु - हु अखन दिव्यम के छैहीए सामने में आब वला।
ह हम ओहे लेए अथी कऽ रहल छी अपन, दीदी आय पूछै छलै। पिकु स बात भेलये ओ आदमी नै केलकै काज, पन्द्रह सो रुपैआ और देलकैए तीन हजार रुपैआ देलकैये। कहलकै, भैया हमको कुछ अथी नहि है हम पैंतीस सोसँ चार हजार देंगे लेकिन हमारा काम हो जाना चाहिए से कहै छलैय। हम कहलियए भाइ चल ठीक छै। हम दऽ देबै लेकिन ओहिसँ बेसी नइ करिहँ ओहिसँ बेसी हमरा पास नहि आबतै। कतयसँ आनब आब हमरा घरवाड़ी सभसँ अथी करऽ पड़त।
हू।
ताहि दुआरे तू कनि हमर खयालमे
ह।
आब गेलखिन। एक मिनट रुक। आबु। जर प छ। क कर भोलिए गेल। ई समझै। आओर कहियो न।
ठीक हइ बौ अपन ओ जैस किनलियै। कीन कऽ देलियै से नहि पहिरैत छै।
नहि नहि पहिरैत छै। आब ओ सक्कत होइ छै।
छोटे भऽ जेतै।
ह शक्ती ओलै छी। हे एयलियै ने पिलासँ लके दबाव ने। एकरा दबाव ने हे एलियै ने बौआ बौआ हेले ई लऽ कऽ दबा दिौ हेयएले ने बौआ।
की करै छै।
धागा लऽ क अथी करै छै गेल। नहि नहि अ लका ए लक पकड़ू एहि लका हीय ई लऽ कऽ पकड़ू। ई लऽ कऽ खुजे य सबटा अ ल बोल ह उएह काज कर छी। खाली
त
ह आओर कहियौ।
ठीक हइ।
ह की सब होइ छै।
सैंडिल पहिर अबैत रहहिथि। तऽ न मरितै हँ भेल छल। आाबा
ह ठीक छ।
हँ ठीक है।
हँ। बौआ ठीक छै?
पनस िन खराब आबैत छलै। वायरिंग हँ। पच्ची करलकै। या आब ओप पैडिल टूटि गेले। हे एगो आब एकटा तऽ नहि देते झोड़ा देते।
ह क अथ कर ले।
अहाँ कहलकै। मम्मी डेढ़ सएमे कहल कहलिय करा लिअ।
ह ह नहि अथी नहि सतै करााय लेतै।
हँ।
त ह कना यल
हँ कहलियै बौआरो लोडिंग तोडिंग कऽ कऽ नहि लऽ जइहे ककरो
नहि दोस्त महीन नहि बनेबाक छै। नहि बनी म दोस्त दोस्त ठीक
खराब भऽ जेतौ साइकिल तऽ कतऽ स हम अखन पाइ आनब
हू हू
एखन इम्हर ओम्हर कऽ के ओतऽ स ओतऽ स‌ कऽ के कलौ हे
हँ ह
ट्य ट्यूशन सब मे रजिस्ट्रेशन भेले ह एक एक हजार के लेलक हँ तोहन रजिस्ट्रेशन केलकै हे मने ट्यूशन मे हँ
ट्यूशन मे
हँ
इगजाम‌ आब बला अछि। तहन नाम लिखेले हे जे आब ई बच्चा पढ़त ह रजिस्टर पर वै रजस्टेशन कहलकै यै
हूँ
की कहलकै कियाने एक हजार रुपआ द के ऐल एक हजार दऽ के ऐल छलियै तहन जहन हम चलि एलिये तहन फेर दोसर ट्यूशन मे फॉर्म देलकै भरिके जमा करे के लेल
अच्छा ओ कन्फर्म करैत हतै बच्चा पढ़त
हँ ओ फॉर्म अहाँ जमा कऽ के दऽ दियौ सेह कहलियै हम कहलिये ब तेसरो गो देतौ तहन
हँ हँ हँ हँ तीसरो मे लगतेै तीन हजार रुपेया
कहलकै मम्मी गे से कहै छलै सर जे अहाँके साल के पैसो जमा करैके तऽ अहाँ दऽ सकैऽ छी।
अच्छा मतलब अथी लेत हेतय ओय मे साड दैत हैतय
हँ
डिस्काउंट डिस्काउट दऽ दैत हेतई
हम कहलियौ बौआ आरती जे हत लिखल तीनू ती सब मे जे हम दब लगबै
हू हू
तखन हमरा ओतेक सक्षम नहि छी एकटा ट्यूशनके छः सै लैय छै
छः सै सालाना अथी नहि पुछलकै कतै लै छै।
आ
कतै लै छै एके बेर से नहि पुछलकै
हँ ह एके बेर
हँ एके बेर
हँ से नहि पुछलके पूछ तऽ हँ हँ
कनि दिक्कत भऽ जाइ छै एक बेरमे देनाइ लेकिन सुविधा रहै छै।
हू नै ओ नै हमरा नतसँकून भेल ओनाहि हमरा न लोक
के
चच्चा नोट सब ओ कोल ठीक करै रहल
अ
हं हम नोत खाय छी देखलहु हैं खाइत
हँ
त कहै छलै हम कहलियै ठीक। छै देखबै जे जेना हेतै सुविधा करबै।
हूँ
एखन तऽ नहि हेत, लाईटो खराब भ गेल मतलब
कनि इहो हेतै ने कि एके बेर जमा कऽ देबै ने धीरे धीरे कऽ कऽ
हूं कहलीयै आब देखै छियै पप्पा बात कहबनि ताहिके बाद जे हेतै, एकटा अगरबत्ती जराले मच्छर बला कटतौ हूं
एलखिन हे कौल ठीक करै ले?
हँ तऽ नहि आय कै दिन से कते दिन से खराब छै कौल।
पाइन कतऽ स अआनै छलियै?
पानि पानि दै छै लेकिन हवा लै छै बड़ बड़ी काल जखन दस पन्द्रह बेर एना एना करभी तहन पकड़ै छै पानि।
सैह त कहलीयौ पाइन कतऽ स आनी, बौआ विवान
हूं
भागि गेलै फेर ओकरा तऽमे किछु परलै आइ लागैयै। भागि गेलै फेर।
मैलाम पोस
उम्म्
मैलाम मे भोज छै? हम जेवै खाय ले ठीक